हेलो हँ हाँ भौजी गौर लगे छि।
खुश रहू, सुशान्त कॉल केने छलखिन हेँ।
भ सकै कनेे हेथिन।
ओ ग्रीन डे लय केने छलखिन है तऽ आइ ग्लू पार्क गेल की है।
ओ समय ठीक अए से।
हँ एखन तक तऽ ठीक अयै, मतलब लेकिन झी- सी परै वाला सिस्टम अइछ। आबलगलुॅ
हँ- हँ एकदम भइर दिन मेघ जेना लागल एहि से।
हँ मेघोने अइछ तऽ ओ पार्क छलैया साफ छलैह ओ पाइन नइ झपकल नहि छै ओहि मे का।
ओ, ह, तऽ गेलय पार्क गेल रहि।
हँ फड़ि गेल काली मन्दिर लग अइछ।
अच्छा काली मन्दिर लब ओ, हो।
हँ ओ तऽ दस रुपैया लगै छै।
हँ -हँ
एक आदमी पर दस टाका, तऽ हुनका सङ्गे जे गेलहुँ हम या ई गेलहुँ तऽ फेर दस दुना बीस।
आँहु आँहु गेल छलहुँ।
धामो बड।
हँ अंनेर घर पर की बैसल रहब तऽ अपन। आइ गेल जोत त ऽ ओहो लाथेऽ अपन कनि घु ओहो लाथे कनि अपन घुमि गलेलहुँ ह। ह
अहाँके ठीक नै - नै। हरेक रइव के नय गेलहुँ कहियो कोनो- कोनो रइवमे चअल गेलहुँ ओ आइ। ऐ नहि जैब काइल नहि जैब परसु। हम नइ जायब ऐना करैत- करैत टाइम ओ जते काल तक ओ पोलाह गेली ने। ततेक खा तो पोलाह लेलहुॅ। ओहो जेखेन बुझलियै आब सीमा नहि क्रॉस कऽ जैत। नइ त, तै दुआरे अ छलहुँ।
नै ओना जरूरियो छै हँ-हँ आओर हॅ आओर सभ ठीक ठाक छै।
कनि घर बन्द करै छियैन ने तऽ कनि काल फ्रीओ भऽ जेती। गाम वला तऽ सिस्टम नहि रहै छै एम्हर स ओम्हर।
कनि जरूरियो छैय गे बाहर मे कनि बच्चो सभक घुमनाइ जरूरियो रहै छै।
एकि लगभगे बन्दे रहै छैथ आब एखन इस्कूल आइ नहि छइन। गत ऽ होमबर्के भऽ जाइ छइन तीन बजे तक। अबैत छथ फेर सुता देलहुँ फेर पाँच बजेमे उठली फेर होमवर्के के रहै छइन भोज।
घरेमे हरदम रहतै तऽ ओहो बच्चा घरेमे रहैत- रहैत एकदम अथी भऽ जेतै।
देह हाथ नै नऽ चलऽ लगै छै।
हुं नै -नै जरूरी छै जरूरी छै, हँ। आ कतहु बाहरो मे कतौ छोड़बैन स तेहन तऽ बच्चो नहि हेतनि हँ।
बच्चा छैइनो हम छोड़य ने जाइ छैन तऽ गुहु मतलब जगह तऽ गामे घर रहतैन ने से। सेेहे हिसाबे एखने बगल- बगल मे गाय चोरी भऽ गेलै तऽ ओकरे अपन महिला मंडली लागल छै।
अच्छा हँ ओतऽ तऽ सेहो ओही तरहके गप्प सबटा गामे घर मोहोल।
ऐ घर जेका सिस्टम तऽ ओयमे हमरा तऽ इन्वॉल्व नै रहबाक रहैया जनम अपना गुलुये के कहब हम जायब तऽ गुलुये रहबे करती।
हँ तऽ स्वाभाविक छै हँ आ ओ तऽ कैरतै। ते चोरी चारी हेतै तऽ एवम गामे घर जेना दैबमैथ।
बच्चा जन्म लेल। कै ओ बच्चा के गेय सहीत पचासो हजार मे बेच लेलकै हेँ अगल बगल से। तेै हिसाब के। आ ककरो मुस्लिम गेय पोसके कतौ दऽ दैय छै बच्चा। एय रैत-बिरात देलकै आ ओकरा इम्हर मतलब सेल कऽ लेलकै बेच लेलकै।
ओ तकर झगड़ा अप
अपन अपन तकर बाद ओ मौगिआही घों -घोंघ आउज। बेचलक कोय पोलक कोय ओ पूछैय ले आबै छै तखन मोगिआही घोंघाउज अपन चलू आहाँके ठीक- ठाक
हूँ और सब हमरो ठीके- ठाक छै।
बी छोटी बी ऐड भेलखिन।
नै बुझलए यै।
तऽ फोन कऽ के आब पुछबै।
ओ छोटी बी कहलथि कैल्हखिन वैह अहाँ जे कहलौ तऽ हुनका फोन केने रहियैन। तऽ फेर हम कहलियैन यै से एना -एना तऽ अथी। तऽ कहलैथ हँ हमहूँ ऐड भऽ जाय छी तकर बाद फेर पता नै की भेल। देलकै कि नै।
अच्छा नै भेल नै तऽ मतलब कैल्ह तक नै भेल छेलखिन से।
हँ नै तऽ हम हँ अहाँ जे हम जे फोन केलियै तखन तक नै भेल छलखिन हेँ। आहाँ कहलौ तऽ हम फोन केलियै ने ओही पर तऽ तहीपर कहलैन नै।
करै मे न लोकके जेना परेशानी मतलब होय छै। पता बुझिते नै रहै छै ओएह मे से आसानी से नै बुझाइ छै।
से नै बुझाइ छै आहाँ।
जेना कॉलिंगे करै कालमे दीदीओ बार -बार करै छथिन त दीदीक नेटे नै वीक हमर ततेक चलै छै गाम दिसका आप फाइव जी मोबाइलके किनतै तै दिक्कत भऽ जाइ छै।
टा पूरा अहाँके टास्क पूरा भऽ जेएत भऽ जाइ छै आधा अहाँके फोन आओत। हमरा भैए गेल नेै हमरा आ हमरा भै।
ओ कैलखन ने सात दीन आहाँके भाइजी संगे हमरा सात बाइस मिनट बात भेल आ से रिकॉर्डिंग जे मतलब ओकर लिस्ट देखै छियै। तैमे ओइमे नै मेंशन केल छै।
से अहाँके लोक किए आहाँ केने रहियै कि भाइजी केने रहैथ।
हम भाइजीके केने आहाँके भाइजी के।
हँ त आ आहाँ तऽ आहाँ पर अहाँकेँ नै देखाइए।
ई त देखबैए जे इनकर हमरा कॉल प्राप्त भेल आ ओकर एकटा लिस्ट अब छै। डेस्क बोर्ड कऽ के डेस्क बोर्ड छै सेटिंग मे मेनू मे जाय छै तऽ तऽ ओ लिस्टमे हम देख छिअइ जे कते मिनटमे ओयमे -ओयमे अहुँके हमरामे शन नै केलकै भऽ सकैए ओ नेटोके वीक सँ पतानै।
नेट- नेट दुआरे ओ प्रॉब्लम भेल हेएत किए तऽ ओ। अहाँके जेनाकि एखन गप करै छी त ओ तुरते अपन बला देखा जाइ छै अहाँके।
हँ से - से देखाय छै आ दोसर ओ डेेक्स बोर्डो में देखाइ छै।
ओ अखन अहाँके नै द ओ सेटिंग होइत होइत ओकरा अथी द ओइ सभ मे नेट कनि बेसी के जरूरत परै छै ने।
हॅं
ओकरा सेट होइत होइत होइत भ सकैए हेतै।
दस टा कॉल मे चारि पाँच टा एनाहि फर्जीए कॉल हमर चल गेलए दसटा तक टास्क आ ई लास्ट छियै तै मे ओना चारि पाँचटा हमरा फर्जीए बनेने छै।
बहुत बाद बहुत बर्बाद होइ छै बहुत बेसी बर्बाद भ जाइ छै।
जे कि बेसी हमरा दीदीए मे बरबादी मे चल गेल हुनकर नेट काज नै करै छै। बस अहाँ वला जते भी फोन छै से सक्सेस छै आ फेर आ भाइजी बला आइ ते ओहो सर्वर डाउन के वजह से नै होइ छै।
छै हँ देखै देखबै ले देखबै ले हमर तीसू तीसो टा काफी भ गेलए सक्सेसफुल,
ओ
आ लेकिन हम ओहिमे जे चेक करबै तऽ पन्द्रहो टा पूरा प्रोपर काॅल नै छै नहि तऽ सभटा उएहवला कोइ कहत जे हम फोन करू तऽ जहाँ हम फोन करबै आ की ओ उठेबे न‌इ करत। तऽ ओ अहाँके अहाँके ओकर तऽ आ लोड भऽ जायत अहाँके ओ ओ नहि ओ हॅं ओ तऽ बीस मिनट बाद करियौ लेकिन एकटा तऽ टास्क तऽ ओ पूरा भऽ गेलै ने। से बात कहै ले तऽ एकटा टास्क ओ पूरा भऽ गेलै आ से करीब पन्द्रहोटा एहन हेतै बीसो टा। टा हेतै। दस मुश्किल सँ दस बारह टा हमरा प्रॉपर कॉल छै नहि तऽ सबटा येएह हाल छै।
आ फेर पेमेन्ट तखन, अहाँ के लोड केलक?
नै से तऽ एकर पाँच छह दिन के बाद एखन करत आब आ ओ हमर आब हम हँ हँ हँ से सब सब हँ से सभ केलियै सबटा।
तऽ कतेक कॉल के बाद अहाँ कलियै ओकरा मतलब?
तीस टा प्रोपर अहाँके भऽ जायत तेकर बाद,
अच्छा दोसर फोन आयल, दोसर मोबाइल ऐ घर पर? भाइजी घर पर छैथ?
ककरो ककरो ओहिपर फोन आईब गेल धोखा से देखियो रिसीव करा गेल।
दोसर फोन अछि आउरो, भाइजी छैथ घर पर?
पर ककरो फोन गेलै धोखा ओइ पर रिसीव करा गेल।
ओह दूटा फोन एक बेर मे बाइज जाइ छै?
अखनो गाम से एलैथ हऽ ओहो गाम गेल
ओ रैब छै तैं।
हुं रैब छै सेहो दुआरे छलै आ जरूरी भऽ गेलैन। की भेलैन तऽ बाबूजी के चश्मा हरा गेलैन चश्मा भे कतहु कतहु माँ के भेटबे नहि केलैन। ओ सेएह तकैय आ से तकैय लए गेल छलखीन हें वेह आ छलैन कतऽ त बाथरुम मे। हँ छलैन हें बाथरूम मे राखल से तीन दिन से ओ चश्मा हरायल छलेए हुनका सबके की छै एकदम बुझियौ एको डेग बिना चश्मा के नै से तीन दिन केना रहीये गेलखिन, से बात देखियौ रहिए गेलखिन केना, ई लेकिन गेलखिन दस सार्थक भऽ गेलैन भेट गेलैन बाथरूम मे छलैन।
हँ न‌इ त फेर ओतऽ स वापस आउ।
न‌इ ई छैन ने बहुत दिनसँ आँखि न‌इ चेक करबेलखिन हें। तऽ आब एकटा होइ छै न नम्बरो बुझल रहै छै तऽ तखन अथि करबा देलौ से त न‌इ तखन त आब हां हँ न‌इ माँ के माँ वला चश्मा नै बाबूजीके।
हँ से तऽ बाबुजी के बुझलौं, हुनका तऽ भऽ गेल छैन ने दुनू आँखि के ऑपरेशन ने। ओ तखन केना हेतैन, जखन ऑपरेशन एक बेर भऽ गेलैन चश्मा बिना केना
हँ न‌इ ओनाहियो यै पाबरो छैन आब माइनस आठ माइनस सात तैय स
गे दाय।
त बिना चश्मा के केना छलखिन हेँ तीन दिनमे पता न‌इ आ एतेक दिन कहै न‌इ छलखिन, काल्हि रातिमे आबिकऽ कहलखिन एना एना चश्मा न‌इ भेटल। ठीक छैन तऽ आब तऽ गेलखिन त नहियो भेटतैन तऽ जाके अपन देखौथिन। चेके करबा देैतथिन लेकिन संजोगसँ भेट गेलैन। तऽ ओ ओनहियो श‌नि रवि के जाइत छथिन तऽ अपन ओना छलैने जे फेर मधुबनी जैतथिन तऽ से नै गामे गेलखिन।
ओ ओतऽ जेबाक रहैन।
हँ कतहु जे मधुबनीये न‌इ तऽ दीदीके देखय लेल जैतथिन हुं। त पर आब ओ तऽ ओहिसँ जरूरी तखन गाम भऽ गेलनि त आब गाम गेल रहथिन त एखने कनिकालमे पहिने अयलथि हँ। समैयो दुआरे, पहिने छलनि जे रहि जायब आइ रातिमे भोरे फेर आबि जायब लेकिन फेर समैयो अथि छलैने, आ ई भेलनि जे भोरका विजिटिंग त तखन नै छुटतनि तऽ अपन आबि गेला तखन। सएह सभ छलै हेँ, और सभ ठीक ठाक। गाम सँ तऽ कोनो फोन कोनो संपर्के नै।
गाम सँ तऽ नहि भेल हेँ, पिछिला संडे के गेल छलथि हें। पिछला संडे के गेल छलाहें।
हँ से कहै छलथि काल्हि खन।
ऐबेर तऽ नहि गेलाहे। अच्छा सुबह उठबै नहि छथिन।
नहि सुबह नै, काकीयो माँ कहलैथ जे कए दिन फोन केलियैन ह नहि उठबै छथि अथि छनि की केलियनि नहि केलियनि अपन खूब कहै छलखिन हें। हँ बड़का से अच्छा एक दिन ने तीन चारि दिन कहाँ दन तीन चारि दिन गेलखिन हे। वैह सूचना दै ले जे दिल्ली जाइ छी से, से काल्हि केने रहैथ तऽ कहै छलथि। हँ नहि उठबै छथि ई नहि, बड़का गपशप एना ओना
ह त हुनका इसू बनि गेलनि ओ चीज के, नै उठबै छैथ
आब नहि उठबै छथिन तऽ आब ई लोक की करतनि। इहो लोक त नहि आ इहो लोक। इहो लोकके तऽ नहिए उठबै छथिन तऽ तखैन।
नहि तऽ एहिलोक के एहन सन बला गप छै, ठीके हेतथि। ह तऽ अपन अहाँ जाउ, अपन देखि कऽ आबि जाउ अहाँके जरूरत अछि त अहाँ जा कऽ देखि कऽ आबि जाउ से बात
नहि आ ओनहिओ आदत तऽ छैहे, ओनहिओ नहिए कोनो कारण से। तखन तऽ अपन जे किछ, आ हुनका नहि उठेलखिन बड़का गप, हँ।
तऽ इसु बनेबाक छैन से बात मेन से रहै हेतैन।
थोड़े चाहते हमरा कुनो ई हमरा तऽ थोड़े अथी थोड़े ए तखन तऽ कैह दैतियेन बादमे कैहतैत नै कहलौ ई ओ अगरम बगरम।
तऽ अहाँ जे छैे से तै मे अहाँ कहबै आ नै कहबै अहाँ के कहत लोक नै ने रुकबै ना जेबै से बात, सबके इन्फोरमेशन देलखिन
ते कहिया आएब नै आएब तऽ बड ई तऽ गामे जा के सबसे भेट कऽ आउ गऽ।
हुं।
ई बात बड, बड ऐ तऽ ग हां गामे जाकऽ सबसे भेट कऽ आउ गे किया तऽ आब कहिया आएब नै आएब एते ऐ तऽ
अच्छा ए लेल करै छथिन, हमरा किछ फुरैबे नै करै छला एते दिन से। अहाँ जाय छियै तऽ हमरा इन्फॉर्मेशन दैके की मतलब से हम बुझबे नै करै छलियै या। जे ओ मतलब अहाँ, दिल्ली अहाँ जा रहल छी अपन डेरा डंडा ल के तैसे हमरा सब के की लेना-देना से हम बुझबे नै करै छलियै ओ ई बात छै जे जाय से पहिने सम्पर्क करबाक चाही ओ।
आ पता नै सब पता नै किया संपर्क किया करबाक चाही। से पता नै। एकर पाछा की रीजन छै से तऽ हां आ आ नै आ सेहो एकदम राजधानी से जा रहल छी।
सेहो संगहिये कहै छै थी, राजधानी से हम जाय छी सेहो कहै छथिन तै पर
ना डेरा-डेरा अथीये रहत कहाँ दन सबटा उ डे पटने डेरा मे छैन। जे किछो अपन घर सबटा ओ गहना गुड़िया कनिया बला सबटा ओते छै।
हुं।
तऽ आर तखन घर बन्द कऽ कऽ जेथिन कहै छलैथ हें जे नौकर अथि जे अय से काज करै वाली ओकरा नै छोड़ेबै। कहलियै हजार रुपया महीना दैत रहबै ओते जेते तऽ दै छी से ते तऽ नै